ह हेलो हेलो ुरेा हैेलो ह्म हेलो पान निकालखा अम्मी ह फ पान ख नहि कूलर क खान हैेलो ह
हँ
हेलो
हेलो
हेलो
अहाँके हमर आवाज सुनाइ दे
हँ आ रहल छै
अच्छा अच्छा कहलियै कि की करै छियै अहाँ अभी
कोच मे बैठल छियै तनी हँ बाल बुतरु बहुत सब हालक करै छियै
ह न ठीक ठीक तऽ कहीं लेके घूमै आर चलि जेतिियै यहाँ
जयबै सोचले हयै कि जयबै एकदम मिथिला घुमा देबै एहि लऽके सीता सीतााजी के स्थान घुमा देबै एहि लऽके
सीताजीके स्थानमे तनिका हमरो किछु किछु बतैतियै कि क के नाम केना जनम स्थल कही कही हमहहुँ सुनै छियै जे हुनकर बड़ा पुण्य स्थान सभ हइ मिथिलामे कहाँ कहाँ हँ कहाँ छै
ह इह राजस्थान
अ ने अहाँ जेना जेना जानकी जी के जे मन्दिर छै
ओ बि बिहार बिहार छै मि मिथिला मे
हँ बिहारमे हम देखलियै ई न एनाहिते बैठल रहलियै तऽ हम सोचलियै जे तनिका देखिये जे कहाँ हथिन जानकी जी के मंदिर उंदिर तनिका धरम उरम के किताब उताब पढ़े मन करे छै छै न तनिका बछली क बैय बैह बैठल रहली नीके समय रहल तऽ कहली कि तनिका बाच दै छी तब बचलियै जब किताब मे न तो दिखअ देखिलियै की शी सीतामढ़ी कोइ जगह के नाम ओहिमे देले रहै हँ जेहाँ जन ई जानकी मन्दिर के नाम से बड़ी भव्य म हँ की भव्य मन्दिर देखाबैत रहै सीतााजी के ह ह मने बड़ा सुंदर मंदिर देखाबैत रहे मूर
हँ हँ हँ अद्भुत अद्भुत मन्दिर हई वास्तु कला के मन्दिर हई वस्तु वस्तु कला खातिर प्रसिद्ध हई
अच्छा तऽ एहन बात अहाँ कहै छी तऽ हमरा तऽ एखनिए मोन होइए कि तनिका जा जायके प्रोग्राम बनैती हल आ चलि कऽ देखती कि की मन्दिर हइ केहन केहन सजावट हइ केहन केहन नकास ती हई सब देखे मे नीक लग तइ सोचै छियै लेकिनी सिता ता जी के एना जना हम सब धर्म किताब अपन रामायण उमायन पढ़ै छी छियै ओहूमे तऽ बड़ा वृहद हुनका बारेमे लिखल हैन सीतााजी के बारेमे की अहाँ रामायण मन कभी बचै छियै कि न बचै छियै
नइ कहाँ बाल बु बाल बुत्ररू मे उलझल छियै तऽ कहाँ
नहि हमरा तऽ बाल बच्चासभ तनिका टोलक टेबलक होग भेलैइ न तो सब अपन अपन दिन दुनियांमे लगल है तऽ देखै छियै कि हमरा तनिका समय मिल जाइ छै तऽ हम कहैत छियै जे तनिका धर्मेके किताब पढ़ि लै छियै कखनियो रामायण उठाके पढ़ली कखनियो तनिका कोइ आओरो धार्मिक पुस्तक मिल गेल तऽ पढ़लियै आ हमरा ने किए हय ने कि हमरा बड़ा नीक लगै छै धार्मिक किताब पढ़ल हँ नीक लगै छै जेना एना ओना बैठली एना ओना बैठ किछु समय गबयली ओहिसँ नीक लगै छै कि अपन तनी धार्मिक किताब पढ़ लिउल हँ पढ़ लेली नीक लगल आमानु कि किुछ जानकारी भी हास हासिल हो गेल अपन धरमके हिसाबसँ तऽ जान लेली हम सब धरम उरमके हिसाबसँ नहि तऽ घूमे चलैके हइ तऽ कुछु आओर पर्यटक जगह हमरा बतैयै हमरा बड़ा अखन मन हो रहल छै कि कही घूमे जैतियै हम तऽ कोइ आओर पर्यटक जगह घूमे वाला बतैयतियै तऽबरा नीक लगतियै हमरा
अभी जगन्नाथ पूजा होइ छै ने तऽ साथे जाइ यही
पूजा
धुरव मे होइ छै
आहा जबै आहा घूमे जबै हँ तो तनका हमरो ना तै तऽ किए साथे लेले चलबै की हँ साे नहि त हमहुँ अगर घूमे जेयबे ने ई जान की मन्दिर अगर जेना अ नै होतै तऽ गाड़ी उड़ी भारा कऽ के आ नै होतै तऽ दुनु परिवार चलबै की हँ हँ हँ तऽ की जानकीे मंदिर चलबै घूमे कि पुनौरो चलबै घूमे पुनौरोमे सुनैत छियै जे हँ पुनौरोमे सुनै छियै कि जानकी जीके जन्म स्थान हइ तऽ ओहो तऽ बड़ा नीक पर्यटक भवन जगह भेलै ने हँ आ जनै छियै पर्यटकसभके ने एना जायसँ आबयसँ ने बड़ा नीक लगैत छै आ देखू जे वहाँ सर सफाइ भी बड़ा नीक रहैत छै सुनै छियै जे पुनौरामे आ जानकी मंदिर मे बड़ा सर सफाइ रखै छै पर्यटक सबके आबे जाय ला जेना अयलक तऽ कोइ गन्दगी न मिलै पिए पानि पिए लए व्यवस्था शौचालय के व्यवस्था सभ पर्यटक स्थान पर रहय छै अखनी ने गवर्मेंट सब कर देले छै बड़ा नीक कर देले छै
छै
हँ सब पर्यटक जगह पर अहाँ जते पर्यटक जगह पर चलब घूमे हमसब चलब घूमे तऽ देख खब ने अहाँ सब जगह अब शौचालय कर देलकै पानि पियए के कर देल कै विश्राम भवन बना देलकै सब करै
सब जगह व्यवस्था हो जाइ छै
बड़ा नीक नीक काम करै छै आ ई सभ काम ने एतऽ ई तऽ गवर्नमेन्टे करै छै तऽ एतेक नीक नीक काम पर्यटकमे हो जाइ छै आ आ छुट्टी उट्टी भेल तऽ घूमे जाय के तऽ मन करे छै बच्चोसभ जेना जिद कयलक बालो बुतरू कि तनी चलो तऽ कही कहीं निकले के तऽ मन करै छै तऽ चलू ने अखन बेड़ नहि होतै तऽ हमसभ ई जे गाड़ी भाड़ा करबै घूमे ला तऽ एहि मे हमसब न होतै तऽ सीतामढ़ीके जानकी मन्दिर देख लेबै
हँ रामजी के अयोध्या चल जाय देख लेबै
हँ तनिका पुनौरो चल चलबै अहेँ साथे की कहै छी
हँ नीक बात कहै छियै हँ
नहि तऽ अहाँ ने तेना एहि पर विचार करबै घर परिवार मे विचार करके जे हमसब घूमे जाइ चाहै छियै
हँ अपना मालिक से पूछि लेबै हम मालिक कहतेथिन जाय लऽ तऽ जेबै
त जाय के होते न तऽ नहि होते न तऽ हमसब तनिका खर्चो पानी मे सोच च लेबै कि घूम घूमै जाइ आर मे त पैसो कौड़ी लगे छै
हँ भइ पैसो त चाही
हँ तऽ नइ होतै तऽ अहाँ जेना पूछि लेबै अपना मालिक से तब नइ होतै तऽ हमस जेना विचार उचार कर लेबै कि कहाँ कहाँ घुमेै जाइके छै तऽ फिर ओहि हिसाबसँ गाड़ियो भाड़ा बात करै पड़ै छै ने आ पैसो कोड़ी जाम करै परै छै ऐ तनिकाभ हमसभ देख सुनके आ समझ बूझ के नइ होतै तऽ पलान करू इहो गर्मी चल जेतै तनिका हमसभ घुमियो अबै छी की कहै छी अहाँ अबै हमसब चल के तनिका घुमला मे अच्छा लगतै बच्चो सबके अच्छा लगतै आ ओ आहूँ के अच्छा लगतै की कहै छियै आहाँ चलै के हइ बिचार न हलो चलै केऽ बिचार हइ हई न आहाँ के हेलो आवाज मह अबै छै आवाज नहि अबै छै
हँ आबै छै हँ बीच मे रुक गेल छै कोइ प्रॉब्लम हो
हँ अच्छा तऽ ई तऽ की करै छीयै आब तऽ ई होइए जाइ छै कखनियो लेकिन बड़ा नीक लगले य अहाँ से बात करके है न आ नहि होतै तऽ हमसभ प्लान करै छिय चलय ल अच्छा सुनू न अहाँ जब जब होइ जेतै ना प्लान तऽ अहाँ तनिको बिसरबै नइ हमरा जरूर से फोन कर के अहाँ कहि देबै ठीक हइ न ठीक हइ अच्छा प्रणाम करै छियै अच्छा अच्छा ठीक ठीक